हेलौ आन आन नमस्कार ठीक छी राधे राधे।
राधे राधे आर की करै रही?
बैसल छी की करी आ ठीक छी?
हँ हम ठीक छी।
आ खाना हमो ठीक छी खाना खेलौ?
हँ हमर तऽ भए गेल खाना पीना अहाँके भेल?
हँ हमरो भऽ गेल कतऽ रहै छी अहाँ?
हम विद्यापति नगर मे।
विद्यापति नगर। अच्छा कतऽ विद्यापति नगर मुम्बई?
राँची
राँची अच्छा राँची अच्छा कोन गाम? हम मुम्बई मे रहै छी कोन काम से छी अहाँ? अच्छा मधेप हँ हँ हँ बढ़नीक हँ उज्जाल लगमाक के छी हमर सासुर अछि। आ नैहर सीतामढ़ी दिसका अछि।
अच्छा
हू रहै छी मुमबइमे
अच्छा अच्छा
हू आओर कहू घरमे सब गोटा ठीक छी कते अहाँ हमर कते धिय पुता अछि दू गो अछि एगो बेटा एगो बेटी अहाँ
अच्छा हमरो दू टाअय
दूटा अछि की छथिन ब बौआ बुच्ची अच्छा तऽ बौआ कते बड़ा अछि अहाँके
ओ रेडियोलॉजी क रहल छथि
अच्छा तऽ अहाँ के हम गोर लागै छी
हँ हह
ठीक हँ कियाक कि देखियौ एहिमे की होइ छै पता नय चले छै कके बड़ा के छथि छोट के छथिन ताहि दुआरे हम अहाँके गोर लागे छै माफी चाहे छी नहि पता चलय कहाँ पर हँ कियाकी अपन अपन लोक ई छै परम्परा छै कि अपना कऽ श्रेष्ठ कऽ तब गोड़े लागके चाही ठीक छै हँ
लेकिन पहिले पता चले कि गोर छोट छथिन कि पैघ छथिन तब ने फोन पर तऽ पता नहि चलै छै
हँ चल बात करऽसँ सबके पता चल अपन मिथिलाञ्चल के छीिय तऽ मतलब अपने छियै कोई नहि छै कनी उन्स बीस होइ छै तऽ एक दूसरा के माफ कऽ क भी लोको चलै छै छै कि नहि घर गृरस्थ मे तऽ सब तरह के लोक होइ छथिन ने ह तऽ अहाँ दीदी अहाँके की कोन हमर बौआ तऽ एखन फोर्थमे अछि हँ आ बुच्ची अखन बहुत हँ आ बुच्ची एखन बड् छोट अछि डेढ़ साल के अछि बुच्ची हुँ आ अहाँ दीदी अहाँके की की कोन कोन ग अहाँके ओतऽ दिसू ओ होइ छै जेना घड़ी पाबन होइ अहाँ दिस
कोन पाबन
घड़ी पावन
नहि घड़ी पाबनि तऽ नहि होइया की होय छै एहिमे
एहिमे की हो एहिमे होइ छै पाबनि ईसभ के नहि होइ छैे किछो किछे लोकके होइ छथिन जेहिमे मधुश्रावणी पंचमी आबै छथिन ने ओहि दनी घड़ी पावन होइ छै लोग भगवती के मनावे छै जिनका ओते छागर चड़े छै छागर चेढे छै पूजा होइ छै एहिमे जे नहियो कखनो आबै छथिन गाममे जे बाहर देश सभमे रहै छथिन से घड़ी पाबन वाले दिन जरूर गाम आबै छथिन जरूर चाहे विदेश रहलथि चाहे कतहु रहलथि चाहे जिनकर बाल बच्चा कहियो काम के बारे मे नहि नॉलेज भेलै मिथिला के बारे मे नहि पता छै तनको बाल बच्चा सब आबै छथिन एहि पूजा मे कहै छथिन एहि पूजा मे भगवती क लोकग पातरि दै छै भगवतीक के मनाबै छै अपना सबमे होइ छै ने रूसल छी कते दिन भवानी गाना छै ने कते नीक लागै छै एहिमे न लागे छै सच म माँ सुनै छथिन बात छै कि हँ सुनबे करै छथिन कि नहि सुनथिन अपन इष्ट देवता कुल देवता तऽ केना रहते तू हम तऽ राधा रानी हमर त हम राधे राधे गाम प छी द दिनमर हमरा गाम मे प्याज लेस तक भी अहाँके दूर दूर तक नहि भेटल
अच्छा
हाँ दूर दूर तक अहाँ केँ हमरा हमर गाम मे प्याज लहसुन नहि भेटत हम सभ कंठीधारी छियै हमर सब केँ कुल देवी राधा रानी छै आर हाँ आओर हमरा गाम मे अहाँ कखनो एन्ट्री करब तऽ महामन्त्र क अहाँक सुनाय देत राति बिराति ककरो डरे नहि लागे छै कियाकि एनी टाइम माइक मे महामं त्र चलै छै हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण एनी टाइम अखन अहाँ सुनने हेबै कि महाचंडी यज्ञ भेल छलै लगमा मे
हँ
हाँ जाहिमे सुनै छ सुनै छलियै धीरेन्द्र शास त्री आबऽ वाला छथि हाँ एगो उज एगो उजान लगमा जे झंझारपुर केँ दिश का अछि जेना सुनने हेबै कि धीरण शास्त्री आबऽ बला छथिन ओहि गाम म तऽ पता चले एते भीड़ भऽ गेलै किछु बुझलखिन धीरेन्द्र शास्त्र त्री एतय कही भागदड़ नहि मच जाय गाम के लोक केँ परेशानी न होए तै दुआरे धीरेन शास्त्री क आबस रोकल गेल ओहि गाममे ह तऽ एते बड़का यज्ञ भेल छलै ओहि दुआरे हमर गाम बेसी प बेसी एना लोको बुझै छल उजान के तरफ लगमा छनि कुटी छनि ब्रह्मचारी कुटी छै ताहि दुआरे सब बुझे आओर ओतय ब्रह्मचारी बाबा छलखिन न दीदी ऊ जे उ कान अगर अहाँक केओ गलत करे छले न हुनका गोड़ लागे छलै ओकरा कुष्ट फटि जाइ छलै तुरन्त
अच्छा
हाँ ऊ बाबा बच्चा मे आयल छलखिन आओर उ जंगल म एक पैर पर ठाढ़ छलखिन तऽ गाँंववाला सोचलखिन न कि ओ आ नहि आब मरि गेलखिन बाबा जब तक जिन्दा छलखिन गाम मे कियो चोरी करै छै ने तऽ कहै छल चोरी केने छी तऽ कहते नहि केने छी चल ब्रह्मचारी बाबा क गोर लगिहे तखन बतेतो जेना गोर लागे छलै तऽ जे चोरी केने रहै छलै ओकरा पुष्ट फुटि जाइ छै ओतय तुरन्ते गोड़ लगनाय के साथ तेना तेहन हमर गाँंवक मतलब ओहि बाबा छलखिन ओ ओ मतलब हर बच्चा क दूइ साल से बच्चा आइ जाइ छै ओतऽ पढ़ऽ ओकरा उ मूड़न करै छथिन उपनयन करै छथिन आर नीक खान पान आ वेद जो होइ छै तऽ ओ बच्चा सब बहुत बड़ा महान बनै छै विदमान ओ सब जे कुंडली बनेता या कोई पूजा पाठ कराबै छथिन तऽ एकदम विधवत कराबै छथिन विदेश तक जाइ छथिन ओ बच्चा सब पूजा पाठ करय हाँ लगमा गाम क ब्रह्मचारी कटी से जे बच्चा सब पढ़ल रहै छै
ओ
बहुत बड़ा विद्वान बने छै ई सब
तै बहुत बढ़िया जानकारी भेटल हमरा
ह ह अहाँ आओत ओतऽ मंदिर बनले हन बहुत बड़का जेना अहाँ ह कतय साउथ म ए सुनैत हेबय कि नारायण सुतल छथिन पानी म
हँ
एगो मंदिर सेम ओहने बनल अछि हमरा सब केँ गाम मे ए ब्रह्मचारी कुटी लगमा मे ओतैय सँ एलखिन नारायण बड़ा बहुत फिट ऊँचा ओतय नारायण गव स्थापित भेलनि ओहि के च ओहिमे महाचंडी यज्ञ भेल छलनि कै सौ पंडित हर एक देश क पंडित आयल छलथि यज्ञ पर हर एक देश केँ पंडित जतय जतय क छ विद्यमान चाहे यू पी सँ छथिन बंगालसँ छथिन अनअदर हर कंट्री कंट्री सँ एल छलथिन
अच्छा अच्छा
हँ स्टेटस
तब तऽ घूमेय वाला जगह भेल
हँ ओ एक तरहसँ हँ घूम वला अखन भी लोक सब आबै छथिन जे जे सुनै छथिन तऽ लोक ओहि गाँव मे जरूर आबे छथिन एक बेर
अच्छा हमहुँ सब कोशिश करब
हँ दादी एक बेर हँ एक बेर अगर उधरके तरफ गेलो दरभंगा दिस तऽ जरूर जा जरूर छै आब ठीक छै हू ह आओर दीदी कहू अहाँ सब दिशका की फेमस अइछ
हमरा दिस मे तऽ काली स्थान फेमस अछि दक्षिणे श्वरी काली क्षेत्र के सेवा छनि हमरा सब के बलि प्रदान होय छै ने हिनका अहाँ सभसँ बिलकुल उल्टा हमरा सभके बलि प्रदान होइयै
हँ आ सब अपन मिथिलांचल मे दीदी यही तऽ बात छै हर एक गाँंव क अलग परम्परा छै छै कि नहि अहाँ अहाँ गाँव मे अ कि परम्परा विधि विधान बहुत चीज मे उपनयन मुड़न या कोई मधुश्रावणी पंचमी या बियाह दान किछु मे किछु ने किछु एहन विधि विधान होइ छै जो अलग होइ छै होइ छै कि नहि ककरो मे ढाकन चोरी होइत छै ककरो मे नहि होइ छै ककरों महुहक होइ छै ककरो में न होइ छै केकरो में आम महु होइ छै ककरो मे नहियो होइ छै दीदी होइ छै कि नहि ककरो उपनयन माटि मंगल नहि हैत ककरो आम बो बिया बच्चा के नहि होत वएह उपनयन मे होइ छै ने सभक अग अलग अलग विधि विधान होइ छै
क्यो कहतय मिथिलांचल में भी मधुश्रावणी नहि
हँ दीदी हम बहुत जगह नहि होइ छै सही कहनउ आ बहुत जगह टेमी नहि दागल जाइ छै बहुत जगह दागल जाइ छै टेमी छै कि नहि आर आर य यहो पाबन की होइ छै बहुत विधि विधान ई होइ छै कि पहिले लोग एके साड़ी मे निखंड साड़ी मे करै छलै ने फूल लोढ़ै छलै दीदी आँ आ आब तऽ लोग की करे छै शादी भी राति वाला लहंगा भी पहिन के लोग फूल लोढ़े छै
आब करै छी लेकिन हमसभ अपन टाइम मे एकेटा फुल लोढि के एकेटा साड़ी आयल रहे सासुर सासुर से वएह पहिर के फुल लोरी केलियै आ एके एकेटा साड़ी पहिर के सब दिन पंचमी पूजलियै अंतिम दिन दोसर सा
मधुश्रावणी वाले दिन हँ एगो साड़ी आबे छै मधुश्रावणी कऽ हँ सही कहनो दी दी आर आब तऽ बहुत विधि विधान भऽ गेल छै जो पहिलेके अलग पर जे कहू पहिलुका अहाँके दीदी कहिया बियाह भेल हमर दू हजार सोलह मे भेल छै हमरो यही विधि विधान सब हमर सासुर सँ हमरा कहल गेल कि एना यही विधि विधान बताउ दीदी दू हजार तीन हम दू हजार सोलह मे एहन विधि केने छियै पता अछि हमर साउस कहलथि कि ई फूल लोढ़ाके साड़ी दै छी ने इ निखंड साड़ी अछि एहि पहिनक कऽ फूल लोड़ ओहिके बाद अहाँ दोसर साड़ी पहिनक के फोटो घिचा लेब चलत बट यही साड़ी पहिनके फूल लोढब कनिया ठीक छै कियाकि ई ई विधि हमर सबके पुराना परम्परा ही निभाब के छै किया कियाकि अहाँ हम एक पुतोहु छी तऽ हम ओहि विधी विधान करब जे हम हम केने छियै अपन सासु ह हँ सेहे पे हँ वहि के आर बारबै ना अहाँसब अनून खयने छियै दीदी हं हँ हमरो पन्द्रह दिन क हमूँ सब अनून खेयने छी तै तै कहै छै जे
लेकिन बहुत नीक लागै छै पाबनि मे
पाबन हँ बड नीक लागै छै दीदी आ बीत जाइ छै हँ हमरा तऽ पेट में बौओ छल तखनो हमर एते नीक पावनि बी त गेल से हम अहाँक कहि नै सकै छी और अखन एना लागै उत्साहि जखन आबे छै दीदी तऽ मन होइ छै ई सोच लिय एनाच एहन मेहंदी लगा लिये एहन चूड़ी एते पहिन लिये हम अखनो तक दीदी लट लहठिये पहिने छी बारह साल भए गेल बियाह क हम काँच के चूड़ी कहियो नहि पहिनलु हमर सासुओ माँ नै पहिनलथि कहियो कांच चुड़ी हमसब लहठीये पहिनै छी मुम्बइयो मे रहै छी गाम से बहुत एते लहठी एते सारा लहठी ल आबै छिये कि हमसब हँ एक बैग भर क लेएलू आ कतबो कीनु तऽ मोन नहि भरै छै दीदी छै कि नहि हँ किनु आ हरदम पहिनैत रहै छी
ह नहि हमसभ तऽ लहठी चूड़ी दुनू
नहि हं नै मतलब हमर सासु माँ जखन तक बियाह जखन से हुनकर बियाह भेलनि हुनकर मतलब हमर दादी सासु ऑफ भऽ गेलखिन अखन सात सात आठ बरस भऽ गेलैन नहि तऽ हमरा रहिते छलथि तऽ हुनका हम छलहुँ अपन सासु मां क केओ केओ नै मुम्बई आबै छलथि गाम स ओ लहठी दस जोड़ा पठेबते छलहूँ साड़ी पुरा कॉटन क पठेबते छलहूँ
हँ
से हुनकर फिक्स छलैन
दरभंगाके लहठिओ फेमस होइत छै बड़ा सुन्दर लहठी भेटैत छै उम्हर
हँ और उ हमर मां क हम देख देखलियैन हमेशा लहठिए पहिनैत तऽ हमर सासु माँ हमरा लहठिये पहिनैतथि एनी टाइम कहलैथि जे हम कल्चर निभेलु से आहुं के निभाबऽ परत हम कहलियै हं